हेलो
हँ ठीक छि
हँ ठीक छियै अहाँसब ठीक छी हं हमहु सब ठीक छी सास ससुर सब
सब ठीक छैथ
की सब करै छी
एखन नइ किछु केलहुँ हेन खाना पीना बनेब कऽ नहेब सुनेब कऽ पूजा पाठ केलहुँं हन
हूँ
जलखइ केलौ हनकै
ई सब जलखै केलहुँ ओ कथीके सब्जी
याबिन लुक सब्जी
खेना नइ एखन खेलहुँ
नय आइ तऽ एकादीसी छै तऽ सब सहले छथिन घर मे
हूँ
उता खेबेर
तब सब एकादसी कयने छैथ
हँ सब एकदशी केने छथिन
ओ एखन तऽ सब फलहारे करता राइतो मे
हँ फलहारे करे देथिन कटहर के भेले हन गाछ में बहुत रहे छै टूट के
हं काँचे कि पाकल
नय पाकि गेल रहे तऽ सबटा आ टुटि टुटि कऽ खसे छलै लोक सब उठा उठा लऽ जाइ छलै
हँ
तऽ ओहे आब एलै हन अखन सभटा तोड़बा लेलखिन जा कऽ
तऽ एलै हन ओह सब माँ निकालि देलखिन कोह के सभटा
अं
अचछा ओकरे सब फलाहार करै जेतै आम छै दही छै उहर हमसब रोटी सब्जी बनेलियए हेन उएहे खेते
गाँव में पता खरे खरै वाली सब एखन गैस के कते दिक्कत छै
हँ
खर्रइयो बाली सब चोरा कऽ तोड़ि लै छै गाछ में स
हँ से तऽ सब ह गाँओ घर के अगलो बगलो लोक सब अपन चोराए चोराए ल जाइ छै
हूँ
आ ओनाहियो नइ केओ खाइ छै तऽ अपन दऽ दै छथिन दूगो तीन गो रहै त माँ कहलखिन जे अहूँके गाँव पठा दै छी
हँ
तऽ नहि लऽ गेलखिन अखन आब
ह सब काज धन्धा में रहै छै तऽ तऽ मुँह होत ताकने ल जा छै
उ ऊपर में घर बनते दुमंजिला सएह बॉल सब खचले हन वेहे में लागल छथिन
ऊपर में घर बन्है या
एखन चालू नहि भेलै हन आब हेतै
हँ गर्मी में ठीक रहैत छै ऊपरवला घरमे हावा तावा आयल नीचो ओते नइ गरम भेल हवा सब आबैत रहल
निचला रूम सब कनि हमर छोट छोट छै तऽ ऊपर में कहलखिन जे तीन गो रूम के दूगो रूम नम्हर नम्हर बना देबय जे सामान सब रहते
अपना सबके तऽ गाँव में जे कनिआँ सबके दुरागमन होइ छै तऽ समानोसभ रहै छैनि हुनका देने माय बाप तऽ ओहोसब एगो घरमे अपन राखि लहुँ टहलहुँ
हँ हमर आ देने छै बहुत समान तऽ बाहरोमे छै घरमे छै सोचै छी टल छै आब दोसर एथिन तऽ फेर हुनको लय जगह चाही ने ओते
हँ हँ तहन उ तैं उपर में नय हमसभ नहि सहै छियै आ रोटी खेबै हमसभ साउस हमर सहै छथिन हम एखन नहि सहै
अच्छा
हं इएह रोटी खेबबै हमसभ हमर साउस हमर दियादनी दीअर सब सहोइ छै हमहीं टा एगो नहि सहइ
ह हमरो सबके होयत एकदशी के कीर्तन तऽ सब कहलखिन जे काल्हिहो एकादशी छै तऽ काल्ह हेतै आबी
हँ देखिय एकादसीके तऽ कीर्तन केनाइ बड़ धर्मक काम भेल
हँ हमसब पंन्द्रह दिन पर जे होइ छै काशी तऽ ओहि दिन के कीर्तन केलहुँं
सब अपने सब मिलक कऽ लैत हेबे क लोक सब आबे या गाँंव के
नय अपनो सब रहलहु रात क अपने सब रहलो दिन के लोको सा सब आबि दय छथिन गाँवक
हँ से तऽ गाँव घर में इएह छै जे ककरो कोनो काज पड़ल तऽ सभ आब कऽ कऽ दै हं
हँ हनु सब गेल एल
ककरो मोनो तोनो खराब भेल तऽ रहल दूसरा अंगना के लोकसब दियादनी सब तऽ ओहोसभ आब कऽ सभ कऽ देलक से तऽ गाँव में बड़ नीक रहै छै
हूँ एनइ
आब करे जेथिन
काल्हि करथिन कि दूसरा दिन
नय काल्ह करथिन
दुआसी क
हूँ
ओ नहा सोनै क पूजा पाठ केलियै हन खेलियै नहि जाइ छी से आब खेबै
हं खाना सब नइ खेलहु हन
नइ एखन नहि खेलियै आब खेबै इएह रोटी बनेलियै हन आ आलूके दम नहि होइए
हँ हँ
उएह आलू के दम आ रोटी बनेली ह
आय
नय नय पियाज सब नय दऽ क इहे टमाटर सबके बेसी पीस कऽ रस हं हं मसालासब जे होइए इएह धन्नी हरैद गरम मसाला इएहसभ दऽ कऽ हं आलू के दाम रोटी बनलै
अच्छा ओर सब घर में सब ठीक छथि
हँ हँ हमरो घर में सब ठीक छै ओजका समयो देखियौ सहय वालीके लेल कते नीक छियै
हँ मौसम ठीक
हँ तैं तऽ कहलियै जे आय सहय बाली सबके लेल रौद रहै छै तऽ तनी पियासो बेसी लागल आ रौद में मोनो केना दिन पैत रहै छै
हूँ
आ आइ देखियो केहन के झपने तोपने छै हवो बड़ सुदर छै सहे बाली सब के लेल अजुका दिन बड़ सुंदर छै
हँ से तऽ हेतैन
हूँ
तखन तऽ सासु ससुर फलाहार बनेने हेबै
हँ हँ बनेने रहि
कथी बनेेने
उएह आलूके साबूदानाक कचरी नहि छानैत छियै
हँ टिक्की जे बनेै छय
हँ हँ सबुरदाना के राति मे अपन फुला लेलहुँं
हूँ
भइर राति मे फुलि गेल आ आलू अपन उसनि कऽ उएहमे फुल्लाहा साबुदाना
हूँ हूँ
ओकरा अपन मिला लेलहुँ बढ़िआँ जना आ काचका क कचका मिरचाइ सब कुटिकऽ कनि धनिया पत्तास सब मेहीकेऽ काटिकऽ पीट देलहुँ आ कचरी जे छानै छियै जेना
हूँ हूँ
ओहा में गोलो छ कै छी अहाँ नहि तऽ चापटो छानु ओ जेना अहाँके खायके यए हं हं खुन कऽ अपन दऽ देली देली अपन खेलखिन आ राति कतय केरास सभ छै दूध छै दही छै तऽ अपन उएह खेती
हँ एखन तऽ आम सबके सीजन छै तऽ लोक उएह सब खेलक
केरो सबके सीजन केरो सब लोग बहुत लोक के आम ने ने नीक लागे छै त केरो अपन खेलक जेकरा जे नीक लागऽ
हूँ
नय हमरा सबके गाछ नहि यऽ अपना कटहरके तखन उएह खरीद कऽ जे कहै छियै खरीद कऽ एक दिन खेलहुँ अपन लगलै बस सुन्दर कटहर तऽ साल भरिका पाके छै एक बेर कऽ सीजन आबे छै एक साल मे त शौख सँ अपन खैय लेलियै कनि
अच्छा
हूँ
आ ओर तखन कहियो आब खाना पीना कखन खायब
खेबै आब कनि कालमें बौओसभ स्कूल गेल छै तऽ ए अयतै तखन ने जामे तक बच्चा सब नहि आयत तब तक नहि ने खायल होइ छै
हूँ हूँ
तऽ बच्चासभ आबै छै स्कूल स तखन सभगोटा एके सगें बैस कऽ अपन खेबै बौअ सब खेतै हमहु सब खेबै हं
ओ सभ तऽ एक बजे में एताह तखन
हँ बौआ सबके एक बजे में छुट्टी हेतै तखने ने अतै जखन छुट्टी देतै स्कूल तखने ओना तऽ स्कुल में कनि मनी भेटैत छै खाय लए तात दिन न तऽ ह सुनलियै सरकारी इसकुल में खेनाइ नहि दैय डरसँ लोक बाल बच्चाके खाओ नहि ने दबा चाहै छै खेनाइ में गिर गिट खसि पड़लै
हं
हं आ बुझियौ सब बच्चा बीमार भऽ गेलै उल्टी तते होय सभके ओकर सभ आबय लगलै तखन हमरा सब हॉस्पिटल में भर्ती भेलै सुइया दबाइ सब भे टलै तखन कनी बच्चासभ आब ठीक भेलै हँ
हँ की करतै सरकार अपना भरि व्यवस्था दै छै इस्तेमाल करतै तऽ जेतै तऽ टीचरे सब
हँ तऽ वेहै डर आब एगो इकूल में होइ छै तऽ लोक के मोन में डर नहि पैस गेल तऽ ओहि इसकुल में आ भेलै किताब एहि इसकुलमे भऽ सकैए तऽ डरसँ नहि खा देबऽ चाहै छी लेकिन बच्चा सब से नहि बुझै छै सब खाइ छै तऽ अपन खा लै छै कहियो कहियो
हँ की करतैन
आब तऽ बड चीज सरकार दै छै आम दै छै केरा के टाइम मे केरा दै छै सेब दै छै
हँ सुनै छियै अंडा दै छै कहियो कहियो छोलो सब छोला भात दै छै तऽ सरकार ने दै छै इसकुलवला देतै खाइ लए तखन न
हँ हँ
उएह छै इसकुलवला नहि देलक खाय लए कहियो किछु दऽ देलक खाना ताना के ठीक से नहि देखैत हेतै इस्कूल वला सब तें एना होइ छै गर गीर खसै छै किछु खसैत छै हं
और साउस ससुर सब की करे छथि
साउ ससुर सब नहेलखिन हेन सउ स पूजा पाठ भगवती सब निपलखिन ह पहिले भगवती निपाइ छै तहने न लोक खाइ छै ओना तऽ नहि खाइ छै त भोरे नहाके